हाल चाल
सब ठीक अहाँके?
हँ हमरोसभ ठीक अछि। खाना पीना भऽ गेल?
खाना तऽ भऽ गेल अहाँके?
हँ हमरो सबके खाना पीना भऽ गेल बौआ सब ठीक अछि ने?
नहि देखे छियै कनिक के ठीक होइ छैय तऽ बारिश सेहो लागै छैय और मोन खराब हो जाइ छैय ओकर।
से तऽ होते अछि की करबे अखन तऽ मौसम के वजह से तऽ सबके सर्दिया मन भऽ गेल अछि।
हँ और घरमे अगर केकरो भऽ जाइ छैय तऽ बच्चा के केना ठीक हेतै।
हँ सेहो तऽ सहिए बात अछि।
कियकि बच्चा हमरा सभके ठीक हेतै तऽ बच्चोके ठीक भ जेतै। हमरे सबके धोले छैय कनिके बारिश होइ छैय तऽ।
हँ की हेतै दवाइ तवाइ अहूँ खायब आ बौओके कनि दवाइ तवाइ दैत रहबै टाइम से।
पूरा परिवार दबा ओ हुनको सबके तऽ भऽ गेलैया।
हुनको सभके भऽ गेलनि? अच्छा तऽ दवाइ तवाइ करबेबै ने हुनको लऽ क की करबै एखन तऽ सर्दिय मौसममे त सबके तऽ भैये जाइ हय।
हँ से तऽ भऽ जाइत छैय आओर उमरसभ ठीक हइ अहाँके घर पर?
हँ सब ठीक छथिन हमरा घर पर।
अच्छा आओर खाना पीना भऽ गेल?
हँ नहि तऽ आइ कनी लेटसँ बनेने छलियै आइ दिनमे खाना नहि बनेलियै क तऽ कहले की से दिन मे रोटिये भुजिया बनेने रहियै एक टाइम खााय के लेल
अच्छा
कनि कहने छलियै मछली लोबै ताहि दुआरे तऽ कनि उएह दुआरे हमसभ कनि लेट कनि खाना कऽ देलियै इएह शाममे कनि लऽ लियै य वएह अभी बना रहल छी
तऽ की बनबै छियै खेनाइमे
एकग हँ मछली और भात बन बना रहल छी हमर दोस्त बना रहल है हमर बहिना
अच्छा
किियाकि सभ मधुबनीमे रहै छै ने तऽ पढ़ाइ करै छियै तऽ ताहि दुआरे तब की सब प्लानिंग हइ बहुत नजदीक चलि आयल सावनो आब तऽ
हँ इह तीस तारीख के छै साावन
अच्छा
हँ अहाँ करै छियै की व्रत
हँ करै छी व्रत बाज सोचने छी चारू व्रत करै के
हँ हम तऽ नहि करै छियै
किया
हम एनाहि नहि करै छियै घरमे सब करै छिय हम नहि करै छियै
नहि एको तऽ करबाक चाही महादेवक व्रत हुनका तऽ सावनमे सभ के करबाक चाही एको गो
हुँ अहाँके घरमे सब करैय क ई व्रत
हँ सब करै छथिन हमरा घर मे मम्मी छोड़ कऽ दूगो भाभी छथिन एगो हमर भतीजी छथि ओहो आगो हम चारू आदमी करै छी हमसभ व्रत
अच्छा
देखि सालमे एक महिनामे व्रत तबे चारि टा पाँच टा तऽ ओ करबाक एकोटा तऽ करबाके चाही हमस एहि बारी सोचने छी कि चारू करी
हमरा व्रत केना ऐस बेसी रहैयै मेला घूमै लए
हँ ओहो छै ठीके कियकि देखियौ सहल रहै छै ने अगर केओ मेला देखय गेल आ सहल रहल तऽ सभके मन जायत क कि आइ सहल ने रतौ तऽ आइ अथी बरगद खेत तौं सहल नहि रहितौं तऽ कनि चाउमिन खैतौं ई सब के मोन होयत रहइया मगर की करत कोई अगर बेबस भऽ जाय है तऽ सहि कऽ बेबस भऽ जाय है सब ताहिके लेल कोइ खा नहि पाबैत अछि इएह दुआरे
से भैए जाइ छै
हँ तऽ एकटा करि लेब बाकी तीन टा तऽ घुमि लेब मेला अहिना
हमरा मोने नहि होइया हमरा हम सोचै छियै खाली घूमे फिरी मेलामे क्याकि पिछलाे साल नहि गेल छलियै कतौ घरे मे छलियै बौआ के वजह से पेट मे छलै बौआ एहि बार तऽ गोद मे आबि गेले सोचे छिय एकरो घुमा दिय
हँ हँ कनि हुनको घुमा देबै की करबै ओ तऽ कनि घुमि लेत तऽ अपन मेला
छै एकरो लए कनि समान तमान लेब के छै किछु नै लेलियै खाली ऑनेलाइन से एकर समान सामान मंगाबै छियै सबटा और नजर गुजर के जे सामान होइ छै ने से सब समान किछु नहि लेलियै अब लेबै
देबै नजरि उजरके समामानोसभ बौआके
हँ तब सोचै छियै आ ऑनलाइन नहि भेटैत छै किछु आर मिथिला मे कतेक भेटैत छै एकर अथी ठल धागा कते किछु बिकाइ छै ऑनलाइन मे किछु भेटतै
अपना मिथिलामे ब्च बच्चा सब के जे ई काल काला काला जे अथी पहिरबै छै पैर में पेरवे छै हाथ में पेरवे छै तऽ कते नीक लाग गला में कनि एकटा मोती जकाँ जे काला होइ छैरा कजरा कजरा होय छै
हँ और एकटा कहै छै ऐठल
हँ एहिठल हँ तऽ ओ दै छियै तऽ कते नीक लागैत रहे ओ छै बौआ के आ ओसभ नजरि गुजर के लेल रहै छै बहुत नीक रहै हे देह बच्चा
तैं एकरा एते नजर लगे छै बड्ड और इम्हर मेला मे बिकाइ छै और तऽ मेला एखन तक लगलै या नहि आब लगै छै मेला सोचै छियै ल क रखिये लेबै मेला इम्हर हँ कखन हरा जाय किछु पता नहि और एकर नजर बड्ड लगै छै घरके पहिल बच्चा छै ने तऽ माँ सब कहै छथिन तैं एकरा तैं नजर लगै छै एकरा
जेठ संन्तान के कनि जा्यदा ही तबियत ख़राब हयत नजर उजर लागत किननको
हँ हँ तऽ स‌एह एकरा भ गेल छै कनिको ठीक होइ छै कनी चेहरा मेहरा बनै छै कि मोने खराब भ जाइ छै एखन एते पैखाना भेलै है पिछला महिीना मे दाँत के वजैस कि की पता नहि फेर एहि बार एकरा मोन खराब हो गेले है मौसम चेंज के वजह से अभी फेर जा आवे वाला छै डेढ़ महीना बाद कनि मनी बच्चा ले त आबिये जेतै तऽ मोन खराब कखनो ठीके नहि रहै छै
ओ नहि ई पातरि छितर छै
अथि कहलहु जे आब तऽ अथी गेलियै किने घुमय लए
नहि गेलियै या एखन तक
अखन तक नहि गेलहुँ तारामंडल हँ बारिशो के चक्कर मे कनि भऽ गेलै हन
हँ नहि गेलै एखन तऽ
सोचै छी जाय के लेल एहि बाजी एहि बाजी सोचै छी सबगोटा सङ्गे जाउ मम्मी पप्पा के साथे लऽ केऽ जाउ से सोचै छी कियाकि मम्मियो सब कहने छलखिन गए हमरो कनि घुमा न दे कनि हमहुँ सब हमहुँ सब तऽ अवस्था ठाम चलि एयलहुँ कनि हमहूँ सभ घुमि ली हम कहलियै कि ठीके माँ चलिहे हमरा आर सङ्गे हम तोरा लऽ जेबौ तऽ कहलकै ठीक छै चलिहे एक दिन हमहुूँ जेबौ बौआ घूमे के लेल ए देख सुने छियै बहुत ओते नीक छै ओतऽ घूमे वाला त हम कहलियै हँ ठीक छै चलिहैं त ठीक है बाजी सब फैमिली के साथ चलि जायब
इएह उमर में घु फिरे वाला कनि होइतो छै बाद में फिर नहि मन करे छै
हँ बादमे किनक कऽ के लऽ जेतै से बात ने अखनी इ है त चलै बुलै वाला हे ते जा सके छथिन मम्मियो सब आ फिर बाद नहि हेते चल बोलो ओते कनि जादा अवस्था मे चलि अथिन तऽ होते घुमल ताहिके लेल कहने छलै जे लऽ जेबै आब मम्मी किएकि तऽ ओतय सौँसे घुमने छथिन बोलबम जाइत छलखिन पहिले
हँ
आ ईसभ सौंसे घूमै छथिन अम्म जटेश लऽ कऽ गेल छलनि भैया हुनका बहुत ठमन गेल छै जटेसँ अहाँ गेल छी
नहि नहि गेलियै ये
आ सुनै छी जटेशो मे बड़ी भारी मेला लगै छै हम तऽ नहि गेल छी मम्मी गेल छलखिन हेँ
नहि नहि गेल छियै हम सोचै छियै जेबै
मम्मी गेल छलखिन हें तऽ कहै छलखिन हे बहुत भारी मेला लगैत छै आब जेबै ने तऽ तोरो लऽ के जेबौ हम कहलियै कि से अपना जाइ छे तऽ हमरा कहाँ लऽ कऽ जाइ छै कहलकै आब जेबे ने तऽ लऽ केऽ जेबो जटेस तोरो आर के कहले ठीक हे चलिहैं हमहूँ जायब एकदिन घूमै के लेल कियाकि सुनै छियै हन जे बहुत भारी मेला लगैत छै ओ तऽ अ बहुते झूला सब लागल रहै छै तऽ सोचने छियै हमहहुँ सब जाय ओतऽ कनी एक दिन भेँट करै लेकिन भगवान अथी भोले बाबा से
हँ बड नीक लागैत हेतै उम्हर तऽ फेर
हँ बहुत नीक लागे हे कहाँ दुनि मम्मी कहै छलखिन हैं जे भीड़े बड्ड रहै छै ने से तऽ आदमी के तऽ चले के द्वारा नहि रहै छै ओतऽ जटेश मे
अच्छा हाँ बड्ड लोक बड्ड लोक आबैत हेथिन ने ते नहि होइत हेते
हँ तऽ ई हय न कि जतऽ तत ओतऽ के आदमी अबे छथिन मेला घूमे के लेल देखे के लेल जटेश्वर मेला ताहि दुआरे बहुत भीड़ रहैत छै ओ तऽ आज
हम तऽ मिथिले हम मिथिला हाट मिथिला हाट गेल छलियै तऽ हमरा ते लगै छले जे नहि एतबी भीड़ रहते ठीक छै बच्चे लायक हम बच्चा लऽ कऽ आयल छी तऽ कनिके भीड़ छलैया तऽ हम स‌एह देख कऽ खुश भऽ गेलियै कनि कनि कनि कनि देर एते भीड़ भऽ गेल है एना लागल जेना कतऽ जाउ बौआ के लऽकब एते भीड़ भऽ गेल छै धीरे धीरे फेर माँ कहलखिन कि चलू आब दू घंटा भए गेल भीड़ भेल जाइया फेर ओहिके बाद इम्हरोसँ मतलब गेट जे बाहर जाय वाला गेट छै उम्हरो भीड़ इम्हरो भीड़ केेना तेना तऽ हमसब अपन निकललौं सभ गोटे नैत एते भीड़ ओ कियाकि राति कऽ उम्हर बेसी आबै छै ने और हम सप्ताह सात बजे तऽ निकललियै उम्हरसँ तऽ भीड़ भीड़ होइ गेलै होइत गेलै बड्ड भीड़ छलै ओ
तब तऽ बढ़िया हँ सुनै छियै अथी जे मिथिलो हाट मे बड्ड भीड़ रहैत छै
हँ बड्ड हमरा खेनाई बड्ड नीक लागल हम कनि बौआके लए कऽ कम घुमलियै कियाकि जेते पहल अगर हम कुमार रहती तऽ हम पता नहि घूमत रहती है कि की करतीय पता नहि लेकिन एहिबर बौआ के लऽ कऽ गेल छलियै तऽ कनि बौआ पर ध्यान छलै फेर माँ तऽ कहलखिन जाओ घूम अबो हँ
मे जे भनसा घर छै बहुत प्रसिद्ध छै अपना मिथिला हाट मे
हँ चूल्हा बनल छै उम्हर बड़का बड़का चूल्हा पर भानस होइ छलैये भात भात के मार निकालै छलखिन हे उम्हर सब गोटे क्य पता न क्य तऽ पतीला चलल छलै भाते के फेर दाल बड़का बड़का कुकर मे पतीला मे एल फेर सन्ना अथी सँ गुरै छलखिन हे ओसभ पतीला सब एते केना असगर हेतै तऽ पतिना सब अथी करैत छलखिन हे
असगर थोड़े रहैत छै बहुत आदमी रहैत छथिन ने ताहिके लेल अपन अपन सभ करै छथिन केओ रोटी बनबै छथि चाउर के तऽ केओ मड़ुआ के अथी मड़ु मड़ुआके तऽ केओ अथी मकइके रोटी बनबै छथि
ओमर लिट्टी चोखा अथी छलै या से हम त सोचलियै खााय ले एते भीड़ छले लागल एक सए बीसे रुपआ पलेट छलैए एते भीड़ छलैया त हमसभ आबि गेलियै भीड़ के चलते की करितौँ फेर माछो के रेस्टोरेंट छलै ओम्हर
अच्छा आ कहलौँ अपना मिथिला हाट में ई बाइस बाइस रंग के जे खाना देय छै मे इएह सब पड़े छै ने जेनाकि मड़ुआ के रोटी चाउर के रोटी जी फिर भ गेल गेहूँं अथी गेहूँ के रोटी त न रहै छै मकई के रोटी आ फेर साग फिर भए गेल ओल के चटनी फिर दही दूध पिट घी ई सब दै छै ने
हँ
कियाकि हमसभ हमहूँ सभग गेल छलियै ने तब देने रहै तीन सौ निनानबे रुपये देलक मगर मगर खाय ले बहुत चीट देलक अरिकंचन के सब्जी एक कटोरा भात फिर ई तहन से अथी मिरचाइ पकलका जे फ्राई कऽ के जे दै छियै से ओ मतलब बाइस बाइस रंगके खाना देने छलखिन हेँ ओसभ आ पूरा दै छथिन मगर पित तैले के छीपा मे पितैले के बाटी में देते पीतैले के पानि पियला पीतेले के गिलास मे मतलब बहुत नीक लागैत रहै छै देखे मे ने
हँ मिथिला जेना एने मिथिला के त इएह सब होइ छै ने
हँ अपना मिथिला मे एकटा ई मिथिला हाट बहुत त नामी भ गेल ने
बड नाम बड जे जाइ छै पहिले खेलैए के बारे मे सोचै छै कि मिथिला मिथिला मे तऽ